हेलो नमस्कार की हाल चाल
हँं सब ठीक छै अहाँ बताउ की हालचल
सब ठीक छैए नमस्कार जी हम इंटरनेट आ आधुनिक जीवन पर चर्चा करय चाहैत छी हमरा लगैत छैए जे इन्टरनेट आजुक समय सबसे प्रभावशाली आविष्कार सब से एक बनि गेल छै चाहे बिना आधुनिक जीवन कल्पना करनाई कठिन वैशय गेल छै
हां बिल्कुल सही कहलिअइ इंटरनेट केवल एक तकनीकी साधन नहि बल्कि शिक्षा व्यापार संञ्चार मनोरञजन ओ जानकारी एक विशाल संसार बने गेलै
कलही हम सोचे छलु जो किछु सदस्य पेन्हे जकरा लेल दिन या सप्ताह गलेत छल ओ काज आ किछु जनमे सम्भव भस जाइत छैइ
बिलकुल जानकारी प्राप्त करने दू तरजक लोक से सम्पर्क कर नहि ओ विभन्न सेवा सेवक उपयोग करना बहुत आसान होइ गेल छैए
हमरा लगैत छै जे इंटरनेट शिक्षा क्षेत्रमे बहुते परिवर्तन से अबदा दुनिया कोनो कोनो से ज्ञान प्राप्त कर सकैत छैए
सहि के लेल अब एक विद्यार्थी घर बसल बसल विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम व्यक्त ओ अध्ययन सामग्री धरी पहुँचब बना सकैत अछि
सच केहू तऽ ग्रामीण क्षेत्रक विद्यार्थी सब लेल सेहो ई एक महत्वपूर्ण अवसर बनल छैइ
किया कि जानकारी ओ शिक्षा पर बहुत बड़ा सीखबाक संभावना सेहो बढ़ल छै
कल्हि हम सोचेत छेलू जो व्यवसाय क्षेत्रमे सेहो इन्टरनेट क्रान्तिकारी परिवर्तन आनै छै
बिलकुल आब छोट व्यवसाय सेहो अपन उत्पाद ओ सेवा बहुत पैघ ग्राहक समूह धरि पहुँचा सकैत
हमरा लगैत छै जे संचार क्षेत्रमे इंटरनेट सबसे बेसी प्रभवशाली साबित भेल छै
हँ आब हजारो किलोमीटर दूर रहनिहार व्यक्ति से किछु छनमे बातचित सम्भव छै
सच कहू तऽ परिवर्तक दश्य जे अलग अलग शहर या देशमे रहैत तेना इंटरनेट हुनका सब के जोड़ी कर रखैत छै
बिलकुल दूरी भौतिक रूपसे जरूर रहैत छियै मुदा संवादक सुविधा बहुत आसान भइ गेलइ
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे मनोरंजन क्षेत्र सेहो पुण्य रूपसे बदलैत गेल छै
बिलकुल संगीत चलचित्र वित्तचित्र खेल ओ अनेको प्रकारक सामग्री अब तुरन्त उपलब्ध भय जाइत छै
मुर्दा हमरा लगैत छै जे इंटरनेट अधिक उपयोग कत्तो समस्या सेहो उत्पन्न कर सकैत छै
सही केहलियै समयक दुरुपयोग ध्यान भंग होइ ओ गलत जानकारी प्रसाद जो को चुनौती सेहो मौजूद छथि
सच कहू तऽ तकनीक सम्भव खराब नहि होइत छै मुर्दा ओकर उपयोग कोना एकऐल जाइ छै अधिक महत्वपूर्ण बात छै
बिल्कुल जो इन्टरनेटक उपयोग सिखबाक विकास करबाक ओ सकारात्मक कार्य लेल कयल जाय तो ई बहुत उपयोगी साधन बनि सकैत छै
हमारा लगैत छै जे भविष्यमे इंटरनेट आ शिक्षित बुद्धि मत्ता मिलेल ओर पैघ परिवर्तन आनता
हँ आने वाला समय मे तकनीक शिक्षा स्वास्थ व्यापार ओ वैज्ञानिक शोध सबके आओर प्रभावी बना सकैत छी
बहुत रोचक चर्चा चाही रहल छै मुदा सम सामाजिक जीवन या इंटरनेट पढ़ब युवा पीढ़ीक बदलोल आदत या डिजिटल भविष्य पर आओर विस्तर से चर्चा करब बाकी छै
बिल्कुल जी इन्टरनेट आधुनिक सभ्यता एहन हिस्सा बनि गेल छै जाहिक प्रभाव जीवनक लगभग प्रत्येक क्षेत्र पर देखल जा सकैत छै
तखनत अगलिल बेर हम सामाजिक जीवन युवा पीढ़ी आ डिजिटल दुनियाँक भविष्य पर आओर बिस्तर से चर्चा करब
बिल्कुल जी सामाजिक जीवन पर इंटरनेटक प्रभाव बहुत गहरा भेल छै आइ लोक लोक सभक संवाद सोच विचार ओ जानकारी प्राप्त करबाक तरीका पहिनेसँ बहुत बदलि गेल छै
हँ कल्हे हम सोचैत छलहुँ जे पनहि जरका बारेमे जानकारी प्राप्त करबा लेल पस्तुकल जे पेड़े छल अब ओ जानकारी किछु क्षणमे उपलब्ध भवष्य जाइ छै
सही कहलिय ज्ञान पर पहुँच बढ़त अछि मुद्दा एकरा संग सही आओर गलत जानकारीमे अन्तर बुझनाइ सेहो बहुत आवश्यक भए गेल छै
हमरा लगैत छै जे आयुक युवा पीढ़ी तकनीक संग बहुत जल्दी जल्दी जुड़ि जाइत छै आ नवा चीज सिखबामे सेहो बहुत तेज होइ छै
बिलकुल युवा सब नबी तकनीक अपनाय मे अग्रवनी रहैत छथि ओ बदलैत दुनिया सो स्वयं के जल्दी अनुकूल बना लैत छथिन
बहियो युवा के अपन प्रतिभा दुनिया धीरे पहुँचबेक अक्सर देने छै
हँ कि ओ शिक्षण सामग्री बनबैत छथि किओ कला प्रस्तुत करैत छथि किओ व्यवसाय शुरू करैत छथिन ओ किओ ज्ञान साझा करैत छथि
कल्हि हम एक युवा क कहानी पढ़ैत छलहुँ जे एक छोट गाम से रहत डिजिटल माध्यम उपयोग से हजारो लोग धीरे अपन विचार पहुँच रहल छल
सही बात तकनीक भौगोलिक दूरीसिये बहुत हद तक कम कर देनेमे
हमारा लगैत छै जे डिजिटल युग मे सबसे महत्वपूर्ण कौशल निरंत्रण सिखे रहाय छै
बिलकुल जो व्यक्ति सिखनाइ छोड़ी देैत छै त बदलैत समयक संग सोचनाइ कठिन भइ जाइ छै
सच कहू त अब केवल विद्यालय या महत्व विद्यालय शिक्षा परिवर्तन नहि बुझाव फेरित छै
हँ जीवन ब सिखबाक मानसिकता आब सफलता लेल बहुत आवश्यक मानल जाइत छै
कली हम सोचैत छलहु जे तकनीकीक कारण बहुत नवा रोज रोजगार क्षेत्र सेहो परिवर्तन भेल छै
बिल्कुल कतेको एहन क्षेत्र छथि जकर कल्पना किछु दशक पहिने कठिन छल मुदा अब ओ महत्वपूर्ण पेशाक रूप नै चुकल छथि
हमारा लगज छै जे भविष्यमे कौशल महत्व डिग्री से से इहो वेरी बैरी सके छै
सही केलि ध्यानक व्यवसाय उपयोग ओ समस्या समाधान क्षमता बहुत महत्वपूर्ण बनि जा रहल छै
सच कहू तऽ इंटरनेट दुनिया प्रतियोगता से सेहो बढ़ा देने छै
हमँ मुदा एकरा सङ्ग अवसर सेहो पड़ल छैय अब व्यक्ति केवल स्थानीय स्तर पर नहि बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सक छै
कली हम एक प्रतियोगाक विचार पढ़ल जानकारी सकती नहि छै बल्कि जानकारी कर सही उपयोग शक्ति छै
ई बात बहुत गहरी छै केवल ज्ञान प्राप्त करने पर्याप्त नहि बलकि होकर उपयोग करने महत्वपूर्ण छै
ह हमराा लगैत छै जे भविष्य हो लोक सेहो जे तकनीक उपयोग करैत हए मानवीय रोग मूल्य या रचनात्मकता से केहो सन लस करस चलत
बिलकुल तकनीक साधन हो सकैत छै मुदा सोच कल्पना उ नैैतिकता सदिखन मनुष्य सबस पीक शक ी रहत
हमरा विश्वास छै जे िजिटल युगमे अवसर कनी कनी तरह आवश्यकता केवल सही दिशा अनुशासन या निरन्तम प्रशासक रहत
सही क लिय जी जे व्यक्त सिखबैत रहैत बदलैत रह ओ सकारात्मक सोचक सङ् आगे बढ़त ओ भविष्य्यक चुनौती और अबसरक दुनू सफलतापूर्ण सामना करि सकत
हँ कही हम सोचैत छलुं जे हमर पूर्वक पूर्वजसब बिना आधुनिक तकनीक सेहो बहुत उपलब्धि प्राप्त कल्लि
सही केहेलियै साधन बदलैत रहैत छै मुदा मेहनत इमानदार ओ दृढ़ संकल्प मातव सादीखन समान रहय छै
सच के हुते बहुत लोक सफलता दैते सचि मर्दा सफलता बस्ता संघर्ष नहि देखैत छथि
बिलकुल प्रत्येक उपलब्धि पाँचा असंख्य घण्टाक अभ्यास धेर ओ त्याग छिपल रहै छै
हमारा लगैत छै युवा अफसर जीवन सबसे महत अपन समय होइत छै एकति एक समय लेल गेल निर्णय भविष्यके प्रभावित करैत छै
हँ एहि कारण समयक सही उयोग करनाइ बहुत आवश्यक मानल जाइ छै
कली हम एक विचार पढ़ल समय संसार सबसे मूल्यङ्कवान संपतिक छै किरैकि एक बेर गेल समय फेर वापस नहि आबे अच्छे
ई बात बिलकुल सत्य छै धन फेर कमाओल जा सकैत छै मुदा समय वापस नहि लाओल जा सकैत छै
हमरा लगेय छै जे सफल लोक सभक समय म तो बहुत नीक से बुझते छथि
बिलकुल ओ लोग प्रत्येक दिन के अपन लक्ष्य दिशामे एक कदम आगे बढ़बाक अवसर मानैत छथि
सच कहु तऽ स केतको बेेर लोक सफलता से घबरा जाइत छथि या प्रशासस छोड़ि दैत छथि
सही बात मुदा इतिहास देखल जाय तो अधिकांश महान उपलब्धि लगातार प्रयासक परिणाम रहल छै
कलही हम सोचैत छलु जे जे व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करैत रहैत छै कि छु वर्ष बाद परिणाम बहुत तेभष्य करैत सकैत छी
हँ छोट छोट सकारात्मक आदत सभ समय समयक संग बहुत पैघ परिवर्तन आनैत छै
हमरा ललेत छै जे आत्मवि